हेलो
आवाज अबैत छै हमर
हँ हँ आबै छै
हँ कहलियै की करैत रहलियै हे
कु छ नहि बाहर बै बैठल छियै अभी अपने के की कर रहल छियै
आ हम तऽ किछु नहि तनिका खाना पीना बनाबयमे लगल रहलियै हँ कहलियै कि तनिका खान हँ खानामे तऽ जेना एखन बच्चासभ भोरे भोरे उठि गेल रहलकैए तऽ तनिका भेज देेले रहलियै हे जे बाजार में जा नीके न मछरी भोरे भोरे बड़ा ताजा मिल जाय छै छै त कहलहि हम कहलियैै कि तनिका सा ओहिमे से से ले अतै तऽ बच्चा सभके बना देबै
कैसे बनैलिऐ मछली अहाकेे
तऽ उएहे हम पूछे लए अहाँके बहिन तनका फोन कैले छियै जे मान के चलियौ कि जाहिमे रोहहु मछली होइ छै से केना बनैत छै
रेहू मछली
हँ केना अहाँ बनबै छीियै एना तऽ हम बनबै छियै लेकिन तनिका तनिका बिसर बिसर गेल छियै तऽ उहे पुछलियै हे जे तनिका अहाँ बतैतियै कि केना बनै छै
हम ने तऽ पहिले मछली के धो धा के हल्दी यर नमक मे लपेट देबय छियै अफिस सरसो के तेल में ओकरा छान देबे छियै
अच्छा तऽ केना छानैत छियै मछरीमे तनिका मर मसाला लगाऽ के
हँ हँ नहि थोड़सा हल् दी आ नमक आ तनी सुन सरसो के मसाला डालके वही छान देबै छियै
अच्छा अच्छा अच्छा तऽ तऽ बड़ा नीक ओनाहितो मने खायमे ओ तऽ नीक लगै छै जेना तलके अहाँ ब बतबै छियै जे अनु छान के जे नीक कलली त तऽ ओहो नीक लगय होतै बाल बच्चा सभकेँ खायमे
हाँ
हूँ आ से ओकरा बाद की करै छियै य अहाँ
फिर मसाला बनाबै छियै लहसुन ढेर सारा दे करके चार पाँच पोट आ थोड़ा सा सरसों दे देवे छीयै फिर जीरा गोलकी दे देबे छीयै तनी जादा मिर्च दे देबै छियै आ मसाला पीस देबे छियै फेर बाद मे ओकरामे हल्दी नमक ई सब मिला देवे छियै आ फिर तनिका प्याज फोरन डाल देबै छियै पचफोरन होइ छै ने हँ उहे डाल देबै छियै फिर ओकरामे प्याज तनी मनि डालि देबै छियै आ ट टमाटर तीन चार गोट काटके डाल देबे छियै फिर मसाला ओकरेमे डाल देबे छियै आ पूरा भूंज भाँज के जब तक तेल नहि छोड़तै न मसाला तब तक पहुँचै छियै
अच्छा नीक भूजय पड़ैत छै
हँ हँ बड्डी देर भूजै के पड़े छै आ फिर ओकरे मे पानी डाल करके तनी हम सुसुम पानी कर के डाले छी
आ स्वाद आ जाइ छै बड़ नीक बात बतलियै बड़ नीक बात हँ
नी स सुसम पानी करके जलबी न कबड्डी अच्छा लगे छै छै स्वाद आ थोड़ा सा फिर ऊपर से हो जाइ छै मछली तऽ ओकरे मे थोड़ा साा धनिया पता डाल देबे छियै
अच्छा जखनि उतारली तखनि
हँ हँ
चूल्ही से उतारे छियै तऽ जेना धनिया पत्ती धो के आ मेहीं मेही काट के आ तनका ऊपर ऊपर से धऽ दै छै
धै द छै हँ हँ हँ हँ इहे कहै छियै
नहि तऽ ई तऽ जेना अहाँ कहलियै ने तऽ जेना बनाबै छियै तऽ हमहूँ सब लेकिन हम तनिका बिसरि गेलियै ह जेना अहाँ कहलियै गोलकी डलै छियै
हँ हँ
पिया हँ प्याज डालै छियै तऽ तेना हम प्याज आओ गोलकिननी नहि डालै छियै तऽ शायद एहिसँ हमरा बालामे ओतेक बड़ सुन मतलब स्वाद नहि अबै छै आब अहाँ वलामे बनबै ने तऽ शद ध धिया पुता के नीक लगते ई वाला स्वाद कही अच्छा लगत तै तऽ धिया पुता न मन सिखतै आ मछरी साथे की पसन्द करे छियै अहाँ भात तऽ रोटी की खाइ छियै
रोटी नहि खााय पसन्द करै छियै हमर मालिक भ कते जादा पसन्द करै छै उ
हँ आ मछ अ आ मछरियामे तऽ सुनै छियै जे भाते बड़ा मतलब नीक लगै छै खायमे
हँ सलादो काट देबे छियै थोड़ा सा खीरा टमाटर प्याज के सलादो होइ छै हमर मालिका छै तनी पापड़ो छाँन दे
हँ हँ बड़ शौखीन छथि
हँ हँ हँ मीट बचलै उहे बनाबै छै
अच्छा मालिके बनबै छथिन हँ मालिक
तनि हमर घर मे तनि नियम बहुत होइ छै
अच्छा
मीट मछली सब बाहर बनैछै छोटका चूल्हामे रसोईमे नहि बनै छै तऽ कते बार आनै जानै करब हँ
हँ हँ तऽ मालिक बना लै छथि न अपन बाहर के चुल्हा जरबै छथिन ओम्हरे अपन धोधा कइली ओम्हरे बना लेली की हुं होइ छै छै तऽ अहाँ के यहाँ मतब मतलब जेना सभ जतेक बाल बच्चा हइ से सभ नहि खाइ छै कि किछु लोक एना मने शाकाहारिओ हइ कि किछु लोग मतलब साग सब्जी खाइ छै मीट मछली नहि
मीट मछी हम सास नहि खाइ छी
ओ
हमर सास नहि खााय हेथिन हँ सास साथे रहै छी
जरे रहैत छथिन अहाँके हं हं त जे ऊन के कारण अहाँ मतलब तनिका ई सभ अपना बचाके रहखै छी करै छी हँ नियम करे करै छै सही बात हइ आब जेना बड़ बुजुर्ग रहथिन से
मछलीक का अन्दर घर मे ले के जयबै की बाहरे सब खाउ के धो उ के निपट के सब ठीक हो जाइ छै
अच्छा देवतो पितर तऽ रहै छथिन न घरमे त तनका मन न मानै छै हं कि देवतो त देवता पितर छथिन तऽ कहाँ मिलै जैतै की करतै तऽ आदमी छोड़ दै छै तनिका कहै छी जे बाहरेमे आ जानै छी अहाँके हम कहैत छी जे हमरा बाल बच्चाके जेना अहाँ पूछि लियौ जे की खयबै मीठमे तऽ जेना मखानाके खीर एकरासभके बड़ नीक लगैत छै मखाना अपनास बके मिथिलामे त बहुत न होय
बहुत प्रसिद्ध छै सही बात छै
तब एकरा सबके जेना बना देली तऽ कखनियो कहली कि बेटा अरे मीटमे खीर उर किछो बनाय दियौ खाइत तऽ नहि खीर के जगह पर मखाने के खीर बनाइ ग चावल नहि डालू तऽ जब बनबै छियै तऽ मखानेके खीर बनबै छियै तऽ अहाँके मखाना खीर मालिकके पसन्द छै अहाँ जनैत छियै बनाबै
नहि नहि दीदी नहि जनै छियै हम खाना के खीर बनाबे लेल कैसे बनाबै छियै अहाँके
हम बताबै छी अहाँ मालिक अहाँके बहुत शौखीन छथिन ने खाायके तऽ अहाँ एक बार बनाके जरूर खियबै अपना मालिक के हम बतबे छीयै बड़ा नीक लगै छै आ तनिका ने मखाना ले लेली आ ओकरा तनका साफ उफ कऽ के करिया करिया तनिका रहै छैय। खोटी उठी से सब ह निकाल के छाट देली छाँट उटके अच्छा ठूरी वाला मखाना नहि लेली जे फूलल फूलल रहल ऊहे लेली म
पैकेट वाला ने
ह हँहां मत लब नीक मखाना लेली ओहिमे छोटका दानावलाा नहि लेली बड़ बड़ दानावला जे रहै छैय सेही लेली आ तनिका ओकरा के ने कड़ाही रख क तनिका घी धऽ देली आ हँ आ घी धऽ के आ ओकरा ने तनिका भूजली निम्मन से जब तनिका बुझा गेल ह जे सोनहपन के जेना खुशबू आबे न लगे छैय की हलुआ उलुआ में ओना सोनापन के खुशबू आबै लागत तऽ अहाँ समझि जाएब अब हमर माँखाना भुजा गेल छैय तऽ ओ हँ तऽ ओकरा निकाल लेली कोनो बर्त तनमे जेना ओलीट लेली ओलीट कऽ आ ओनिये दूध पर चढ़ा देेली तनिका गाढ़ हुए ला पतरे दूध में न डले छैय पतरे दूध में न डालबय तनिका गाढ़ होई देबय दूध के जेना दूध गाढ़ हो जेते त एकरा तनिका हाथ से जेना कुटकुटा नहि देै छैय छोट छोट कर दै छैय आ नहियो होते ने हाथ से नहियो होते तऽ अपना सब के यहा इधर मिथिला मे लोढ़ी मिले छैय। है लोढ़ी सीलौ की होइ छैय तऽ लोड़ही से तनिका एना एना दरदरा कर द देबै अहाँ हँ तऽ दरदरा कऽ केऽ आ जेना देखबै जे दूध गाढ़ हो गेलै तऽ ओहिमे की करबै जे जे कतना दरदरा कयले रहबै से धऽ देबै अहाँ आ धऽ के आ तनिका गैसके सीम कऽ देबै। आ कम क देब धीमा क देबै आ करके आ ओकरा तनिका देल ई नहि चीनी डालबै गुड़मे तऽ ओ नीक नीक नहि लगै छैय हममर चीनी में बड नीक लगै छैय एना बुझ जेना खोआ खा रहल छी एना जे आहान आहान बना के मालिक के जे देबै ने तऽ बुझिय जे आहू साासो के दियै सब के दियै घर परिवारमे हँ तऽ बड़्ड नीक लगतय यहाँ अहाँके बुझते जेना अहाँ खोआ खाइ छीयै। ओकरा सीमपर जे अहाँ कऽ देबै ने तऽ सीम पर क के धीमा मे तनिका चलबै आ जखनी उतारे लग लबे ने तब अहाँ चीनी देलियै चूल्हापर नहि डलबै चीनी चूल्हापर चीनी नहि डलबै हँ
चूल्हा से उतार के डालबै ने
हँ तब डालबै अहाँ चीनी आ जब जे ठण्डा हो जेतै तब देखबै तऽ बना के अहाँ मालिक के जरूर खिबै एक बार ठीक हइ न ठीक हइ ठीक हइ ठीक
छ
ह बढ़